हेलो कि हाल चाल।
ठीक छैय की करै छी।
ठीक छी।
हँ की करै छी एखन।
किछ नय बैसल छी। आहाँ।
हमहूँ बैसले छलहु हैं कनिक लेटल छलहुँ हेँ।
अच्छा -अच्छा। भऽ गेलैय चाई पानी?
नही एखन नहि गेलैए,
नैय भेलैय?
नहि अखन निकले के भ गेल, अ जेते। हँ
बर कर
आ,
हुनो गरमी ह?
नै बुझल हु?
उम्हरो गरमी अइ।
बड्ड गर्मी, बड गर्मी अइ महीना भरि रही, तकर बाद, कनि सावन चढ़त ह कनि सावन चढ़त नै। फेन पड़ैत रहै छै, हँ हँ भोला बाबा दैत रहै छथिन,
आ सावन मे तऽ हुनके रहै छै।
ओ ल ह
और कहु?
और सब ठीके इएह सोम सऽ सोमवारी भऽ जायत न? इएह सोम सऽ सोमवारी शुरू भऽ जैत।
अइ साठ दिन रहत छब्बीस तारीख सँ।
ई बला ने हैत,
नै ई वला नै
संक्रैत तऽ आइये काइल मे छै।
छब्बीस कऽ हैत सुनै छियै, तऽ अइ सोम कऽ तऽ छब्बीस तारीख नै हैत,
ऐ सोम क तऽ नै रहतै छब्बीस तारीख।
तखन एकर अगला।
हँ
ते क करै छियै सबटा सोम
हँ
हँ
हमरा तऽ हँ मंगलो, मंगल छोड़ि देबै,
एक दू दिन लगा
हँ आब तऽ लगातार रहबे करतै सो साउन मे ई भऽ जैत। फेर भादव मे रैव भऽ जेतै।
अच्छा रैवो करै छियै।
हँ
नै -नै सप्ताह डोरा बला नैय। ओ भा-भादव के रवि होइ छै।
छह मासके।
अ ओ तऽ अगहन मे होइ छै, छह मास बला।
हँ कोन -कोन रैव होइ छै, समझ नै आवैत रहय छै। ह आ ने हद हँ नानी माँ, हमरा जे छेलखिन ने।
अच्छा!
तै सबसँ उएह समान मे प्रेषकता बाला छै।
हँ, सप्ताह बला तऽ फागुनमे होइ छै, हँ। आब होयत भादव के, ओहिके बाद फेर चौड़चन भऽ जायत।
करै छियै चौड़चन पाबनि सभ।
फेर जन्माष्टमी भऽ जायत, आब तऽ सभटा लगले रहत, रक्षाबन्धन।
हँ आबसँ तऽ स्टार्ट अइ, जते विधि व्यवहार, पाबनि तिहार।
आब मैथिली सबटा शुरू होयत ने, आब जतऽ जाउ जे सब छै गाँंव से बाहर सब, सबके पता चलतै।
पूजा, गणेश पूजा, काली पूजा, तहन चौरचन छै। रक्षाबन्धन बहुत चीज छै।
तक शुरुए रहतै पाबनि।
देखैत रहु आब।
हँ, एखन से देखैत रहू जहाँ -तहाँ से सब लगायत मोबाइल पर मे।
हँ -हँ से तऽ सबठमनके खबर देखे लै छियै।
हँ।
ओ कतेक ने गरीबी छै ने, कतऽ जेतै।
हँ।
ह।
एकटा से दस टा भऽ जाइ छै, ई हमर नानी छथिन, तऽ ई हमर मौसी छथिन। से भऽ जाइ छै ने। हँ, जकरो नहि चिन्हत, तकरो लोक चिन्ह लै छै।
हँ- हँ- हँ।
मोबाइलके दुनिआँ से भऽ गेलैये।
ओ दूर दूरके रिश्ता लगै छै। चौड़चन करै छियै ने? भ गेल तैयारी।
हँ चौड़चन करै छियै।
ह त चौरचनो बड्ड भारी पाबनि होइ छै ने। बड़ बढ़ियाॅं भादब मे बहुत छै।
होइ त छै लेकिन अहूसँ बेसी, हमरा भारी लगैये छैठ।
हँ छठि तऽ ओहो से भेलै हँ।
हँ।
ओ त आरो ह, ओ त आरो कठिन पाबनि छै। चौरचनो केहल्का नहि लियौ, मतलब
हँ। से तऽ होय छैन लेकिन ई छै नै एमे दिने भर के छै। त ओ पूजे पाठ के ओरियन करैत-करैत साँझ पड़ गेल नै पता चलल।
हां ई तै
छैठ पाबैन मे त ओ बन पकवान जे बना लगै छै ओय के तेल के अथी से प्यासो लाएग जाइ छै।
हां छैठ तऽ भेलै तीन दिन के होय छै नै।
हां।
खरना, सोझका अर्घ
खरनो दिन तऽ किछो नै बिना चाये पैन के साँझ तक रहू।
गुड़ वाला खीर
हां।
प्रसिद्ध छै ओ ओ हुनकर भोग लागै छै।
हां हुनका तऽ हर चीज मे कनि-कनि क गूड़ पड़ै छैन।
हुं गूड़े के होइ छै अथी भुसबा सब बनै छै। में हुं।
हां तै ल करके।
बड़ नीक लगैत रहै छैठ में।
हां। हां निपनौ, बहारलौ।
केरा गाछ लगबै जाय छै हां।
हां केरा गाछ लगैलक, लाइट-ताइट लगेलक।
हमर सबके ऐतऽ लगेने रहिए केरा गाछ हमरे सबके घाट पर
अच्छा।
चाएर-पांचटा गाछ लागै गेलै।
हां कते जगह लाएग जाइ छै। आ देखियौ काएट के अन्ने रहै छै से गाछ
हुनके अथी रहै छै नै मेहमा नै तऽ आन जगह अहां तऽ नै हैत। ह
आ एना जे गाछ उखाएड़ केऽ लगे छै सेहो नै लगै छै।
तै तऽ कहै छियै ऐना नै लाएग जाए छै।
हां।
से छै लए कै दू तीनटा गाछ छोड़त आ अगला साल से लगाबो के जरूरत नै।
हां।
तीन साल पुरा मिल जाए
दूर मे होय यै कि लगे मे?
ऐं
दूर मे ओ छैठ पाबैन होय यै कि लगै मे?
दु अ लगे मे अ अथी पोखैर
हां।
पोखैर मे होय छै, हां लगै मे छै।
अच्छा।
हां दूवो मिनट नै लागत बड़ नीक लागत जाए आबै में। ओएमे तीने, तीने बजे स रहै छै लाइन लागल।
हँ
लोक सबके नलब छ छे। छैठ पाबनि पर्व सब शहर शहर से आत गाँव
हँ
कते नीक लगैत रहै छै। गाड़ी सबमे भीड़ देखबै, वीडियो सब देखेबै। एना तऽ देखऽ तऽ नहि जाइ छै। जे लोक सभ आयल से सब तऽ तकरा सबके पता चलिते छै।
हँ
जे उएह बजबै छथिन रान्हा मैया सभके।
हँ
हमर क जान पहल
हँ
गाँव जायब कते के रहल गाँव जायब क के पाबैनो सऽ, सब दू दूटा खुशी रहै छै।
हँ हम दिवालीमे गेल रही, दिवालीमे घरो दुआरि साफ कऽ लेलक, छठिओ कऽ कऽ चलि अबैत रहौ।
एकै सप्ताह के रहै छै, ते आबऽ बला, कते आदमी, दिवाली स दू दिन पहिने एक दिन पहिने आयल, उ ओ देखलक छइठो देखलक। जतऽ काली पूजा भेल, कालियो पूजा देखलहुँ।
ह जतऽ जेहन भेल, तेहन हिसाबसँ कऽ धऽ कऽ
ह्म ह एहिके बाद तऽ फेर जतय रहै छै ओतहि रहके छै ने।
हँ।
शहर बला शहर रहै छै। गाँवे बला ओते रहै छै। आहाँ सबके होइया गाँव में काली
हँ काली पूजा होइय। हमर पछवाआरि गाम, हमरा सबके ओहिठिन तऽ आब भऽ गेलनि। एक सौ दस साल भ गेलाइन बुझाय य। काली पूजा के। बड जग जी आन छथिन्ह।
अच्छा। हँ आ ओहि गाँव के मोबाइल सब पर अबैत रहै छै भसान। सोना सोना के मुकुट सब छै ने? हार सब?
सबटा सोना के। तीनटा चाइर टा तऽ हारे छनि भगवती के। चूड़ी चारि चारि टा क चूड़ी छैन, टीका नथिया झुमका त बहुत गहना चढ़ल छैन।
जेन त तहन भीड़ो रहत बड़का पोखरि छै।
हँ पोखरि त बहुत बड़का छै। हमर सबके छइठो ओहि पोखरि मे होइ छै। जहिमे भसान हँ थोड़, कनिके ज्यादा दूर नहि अछि।
ह
ब कर शामने।
नीक आ आहाँ सबके, फोटो सब निक
हँ।
हू।
ओहि लऽ कऽ
हमरो सबके होए छै। नानी गाममे अपन गाँवमे तऽ नहि होइ छै। गेलऊ दीपावली के प्रात। खोंइछो भरे छै मम्मी खोंइछो में भराई छै ने छागर-तागर। चल गली ओ लै छथिन। ओतऽ तऽ लै छथिन ने मोबाइल बइ पर देत
अच्छा।
अहु सबके गाँवमे मतलब चढ़ै छै ने।
हँ हमरा सबके ओहिठाम तऽ घरही चढ़ै छै छागर।
सेह कौन देखैत रहै छियै मोबाइल पर
ह आ।
एत तऽ गाड़ी नहि रहै छैलानी।
हँ नहि हमा सब के ओइठनी ओ जेना हमसब तीन घर छियै ने तीनू घरसँ चढ़ै छय। छागर।
ह।
सब घर सऽ। अच्छा।
तैय दुआरे कनी-मनी पता अए मोबाइलो पर देखलौ
हँ।
गेल रहियै हमहूँ एकबेर ओतऽ के बड्ड भाड़ी।
अच्छा।
और नानिय गाँवमे घरही तऽ नहि चढ़बै छै लेकिन ओतऽ रहत कनि-मनी। ओतउ नीकेसँ होइत छै भगवानके पूजा तऽ खराब नहि हैत
हँ भगवान तऽ सब जगहके एके छथिन।
हँ नाचो ताच भैल कनि रमन-चमन भैल मेला-तेला लागल।
नहि दू दिन। छागर चढ़ै छैय।
अच्छा अष्टमी नौमी।
नहि जेना की एकटा दिवालीके प्रात भेने। आ एकटा ओ फेर ओहू के पड़ात भेने दू दिन छागर चोरहय छै बहुत छागर भऽ जाइ छै ने हँ।
चढ़ै छै नहि एत एके दिन चढ़त चारे दिन के तऽ रहै छै।
सुबह आठ बजे शुरू हेत छगरकट्टी दू बजे बन्द होइ छै। आब बुझियौ जे कते कते छागर चढ़ैत छै जे आठ बजेसँ दू बजे तक कटाइते रहै छै।
छः घंटा
ह हँं आ एक बेड़ मे से अहाँ के कहत पांचटा छागर के लऽ कऽ आब ले
अच्छा तऽ कुमायरो बाटूक खैलक।
हँ कुमारि बटूक आब अहाँके अपना मोन यऽ तऽ मंन्दिरे पर कराउ आ नहि तऽ अपना घर पर आनि कऽ
ह नहि मन्दिरो पर कियो-कियो खुआबई छै कियो-
हँ तऽ कुमारि बटूक खुआबऽ के लेल, मंदिर के अन्दर नहि खुआबऽ दै छै, बाहर बना देने छै एकटा घर धरम शाला जेना हँ ओहिठ हँ। ओहिठुनी अहाँ जब दूओ स कुमारि बैसा देबै, तैयो जगह के अभाव नहि हैत तत्ते टा के बना देने छै फील्ड जेना
हँ-हँ छै पहिल हँ
हँ ई नहि छै जे रौंद-तौंद अहाँ के लागत ऊपर ढलाई कऽ देने छै घर जेना बना देने छै। हँ पंखा-तंखा सबटा लागल छै कोनो दि